हँ दीदी हमरा आरके सभ ठीक छै अपन कहू अपन की हाल चाल छै
ठीके छै की ग गर्मीमे की हाल चाल पूछै छी अहाँ एतेक गर्मी पड़ै छै जे पूछू नहि
सब तरफ के दरद छै दीदी हमरा आर तऽ एने भी ऐसने गर्मी छै कि एकदम माथा खराब हो गेल छै एकदम रात रात भर नींद न आबे छै गर्मी से
अ अखन तऽ एकेगो सहारा हइ की हे कि मिट्टी के घड़ा कही से ले अइये ओहि मे पानी भर के रखिये तऽ पिये तऽ इहे घर घड़ा है जे हमर सबके एखन जान बचबैत छै नहि तऽ ओर कुछ नहि है जाहिसँ जान बचतै
एकदम नीक कहो कहै छीयै अहाँ के हमरा आर घर भी एगो घर एगो मट्टी के बोतल कीन के आन के रखनेे छियै ओ आरे पानि पी पी के तनि आत्माके तृप्त करै छिय ह फ्रिज के पानी हमरा से न पियाए
नहि फ्रिज पानि से ना गला उला भी बैठ जाइ छै आ फेर देखू अहाँ जे सर्दी ई शरद गरम जे हो रहल छै ने एहिमे बुझू कि अहाँ पर बीमारीके ई बड़े मतलब एहिमे अ औसर मिल जाइ छै बीमारी होइ के बच्चा सबके जेना टोंसिल हो गेल जेना खाँसी हो गेल बच्चा सब केनेह धूप से रौदा से घूम के ऐलक आ ठंडा ठंडा पानी पी लेलक जेना पीलक ओना ही
एहि डर से दीदी हम फ्रिज मे पानि नहि रखै छियै कि हमरा आरो बाल बच्चा इसकूल से चाहे खेल उल के कूद के आवे और एकदम बोतल निकाल के घट घटा के ठनका पनिआ पी जाइ छै ओर कण्ठमे दरद
हम तऽ अभी एनाहिते बैठल रहलियै बच्चा सब कहेलकै की तनिका कुछ खाय के मन नहि करे छ हम कहलिय तऽ की खेबहु तू सब जे बोलबूहुँ से ही बनते त सादा सादा खाना खाय के मन करे छै गर्मी बहुत है हम कहलियै ठीक है आलू भुजिया जे लहस्सुन मिर्चा ध के बना देलियै है खूब चटक
अरे वाह ई
हँ आ कहलियै ह जे रोटी सेक दै छियै तनिका घी लपेट देबै सभमे आ फेर कहलियै य कि तनिका मीठा में ठंडा रहते पेट उट ओहि ल कहलिय की करे के है एहन बढ़िया माटी के कहत मे द ही जमबै छियै हम नीमक हा ए बा उएहे दही हम कहलियै कि ठीक हइ तऽ भुजिया रोटी दही तू सभ अपन खा ले जेहा
एक नम्बर रात्रि भोजन छै दही रोटी भुजिया
हँ आ कहलियै ने पेट मे ठंडको रहते ने जेना दही खैते तनिका ठंडक भी बनल रहते पेट मे एहि लए कहलियै कि तनिका तू तू सब अपन खा लेवल कर आ की सब्जी उब्जी लेबे जाइ छीयै तऽ कोहि सब्जीमे अहाँ जा के देखे छीये ते न तनिको स्वाद मिले छै न कुछ मिले छै ओनाहिते सब्जी उब्जी मिल रहल हे या
हँ खाली एकदम वही कोबी वही बैंगन आ वही टमाटर
तनिको नहि मन करै छै आ सभ सब्जीयोमे तऽ खाद उद ते डलल रहै छै जेना हँ स्वादे मर जाइ छै अहा के ना हेतो बना के ध दियों मगर खा घरि अहाँ के आत्मा तृप्त नहि होयत ए त एहन खराब खराब ह
तऽ पहिले के रहल रहे ने दीदी क सीजनली सब्जी आब आब मतलब आबत रहे अ मिले छै सीजनली हँ बाजार आर मे आर अब तऽ कोनो सब्जी खोजत बारहो मास बिक जाय
ई जे बारहो मास मिलै छै ने इहे पड़ल मतलब समझयो अहाँ जे ना ई ना हमरा स के स्वास्थ के ले के बड़ा खराब हो गेलै हानिकारक हो गेलै सबमे एते खाद बीज डाल दै छै ने कि हँ स्वाद हट गेलै आ बुझू जे जेना खायमे स्वास्थ्य मे भी अहाँके दस गो बीमारी के घर कर दै छै ई सब साग सब्जी जे अहाँ खाय छियै हम खाय छियै हमर सबके केहन देह करतै जे खाद खाद बीज जेना यू यूरिया त्यूरिया डाल के अतेक सब्जी बने छै ते उ मे कोई ताकत थोड़े बचल छै
सही बात हँ आ वही से आजकल के देखू अ अच्छा दीदी अहाँके कार्य काज भेटल छै ई महना
भे हँ भेटाई छै बड़ नीक लगे छै आ आइ पिछले बार आयल रहै जे कार्या के काज रहै जे हम कायले छियै तऽ त ओहिमे त पैसो आयल रहे
हँ पाहो भेटायल छै ओर अ जैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति जे चर्चा कर रहल छ हमरा आर से तो कुछ दिन पहिले कार्य के काज आबल रह आवल छै शकरा और मे ने हँ ओकरामे ने टी वी के जानकारी बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलल रहे हमरा आर के मने ओ स्वास्थ्य से सम्बन्धित टी वी के जानकारी मने हमनी यार तो अरे टी‌वी मने छुआ छूत के बीमारी नै छैय मने ओकर सेवा कैसे करैके परछै चाहे ओ ओकरा में ओकरा आर में तनी कैसे कैसे ध्यान देवल जाय छै ओहिसँ एकदम मतलब अच्छा जानकारी हु
बुझियौ जे कतेक निमन जानकारी देलकै ई कार्य वाला कि अहाँ बुझियौ जे जेना सबके मन मे बैठल रहे छै न फलनवा के टी वी हो गेल त ओक तन मे नहि खायके ओकरा आगू नहि जाय के है ओकरा आगू बैठे के नै है
ओसभ मिठा छै ओसभ मिठा छै कि टी बी ए बीमारी वाला के आगू नै हजायके
हँ त इ नीक जानकारी देलय न कार्य आइ तऽ बड़ा नीक भेलै एनाहिते आउ
टाको भेटायल छै हमरा आरके उटाासके करै छियै हमरार तऽ ओ आर बदलमे आमदनीयो हो हो मतलब ई हो रहै ह हँ
भी मिलै
मिलै छै जागरूकता भी फैलैत छै त ई कार्य ने बहुत बढ़िआ या मतलब ई आप्लेटफॉर्म छै हँ नीक काज करैत छै जे गृहणी सब बाहर जा करके निकल कुछ न कर स छै से तनी आपन घर परिवार मे बोल बतिया करके भी तनि गप सप कर के भी दू पैसा कमााय के
हँ नहि त‌ ई त नीक भेलै त जेना कारिया मे टी वी ला टी वी के बारे मे बतले ओनाहिते जैसे से मान लियो जे अहाँ सुगर के बता बताबे के चाहियै चाहे मानू बी पी के बताबै चाहिेऐ ई सब एहन बीमारी है न जे घर घर फैलल छै हर घर मे अहाँ जेबै तऽ देखबै कि की होयल अहाँके तऽ की कहै छी सुगर हो गेल हे की कहै छी ब्लड प्रेशर हो गेल है हँ
फिर खाली परहेजेमे जिन्दगी कटै छै
कटै छै त ई जिनगी के परहेज मे एहि लए कटै छै ने कि एहिमे बहुत चीजके जानकारी भी तऽ नय होइ छै अपना सबके आब जेना जेना अभी कार्या बतलकै टी वी के बारे मे जानकारी देलकै नीक काज एनाहिते नीक काज मे जेना मानू जे ब्लड प्रेशर के कहतियै सुगर के कहतियै तऽ ओर जागरूकता फैलतियै लोग जानतियै कि बिमारी मे की खाय के हइ की नहि खाय के है की परहेज करे के हइ कि नहि करेके है ई सब भी बड़ा नीक जानकारी मिलतीयै की कहै छियै अहाँ ठीके हइ ने ईसभ जानकारी अबैके चाही हँ हँ ई सब जानकारी मिलैके चाहीयै नहि तो कार्य वाला मे नहि होतै न तऽ हो सकै छै कि अभी नहि कलै है पर काम
हँ तऽ बहुत ठीक छै एकदम नीक बात छै हँ हँ
आगे कही पर नहि स्वास्थ्य के ले के तो ई गर्मी जे पड़ रहल हइ ने एहिमे तो अहाँके स्वास्थ्य के ज्यादा से खयाल रखे पड़ते काहेकि धूप बहुत पड़ रहल छै ने धूप एते एते पड़े छै हय कि समझू कि देह झुलस जा रहल है अखनी
कहीं निकलेके एकदम हिम्मत नहि करै छथि बहुत हालत खराब रहै छै तऽ
एहिमे शरद गमर गरम के बीमारी फैले छै बच्चा सबमे बाल बुतरू मे बहुत ज्यादा से होइ छै उ सब तऽ ओते पर परहेज भी न ना कलक गरम से कही ऐलक ठंडा ठंडा पानी मिलल पी लेली हँ तऽ ओ तऽ फैले छै ने आ सर्दी जु अऐसन है जे घर मे एगो के भेले तऽ मान सबके हो जाइ छै सबके हो जाइ छै फेर
हँ आ ओ तऽ फैलै वला तकलीफे छै
हूंम्म आ सर्दी खाँसी जे हइ ने जेनामे बच बच्चा सब भी बड़ा बिल बिला जाइ छै ई बीमारी मे
एहि गर गर्मी वाला सर्दी मे ने ओर देह टूट जाइ छै ऐसे तो सर्दी आर मे दे टूटबे करै छै लेकिन ई गर्मियामे ने ओर एकदम सर्दी हो जाइ छै ने मन
हूंम्म अकुआ जाइ छै नहि नहि स्वास्थ्य के प्रति तऽ आदमी के बहुत ध्यान रखे पड़े छै का हे की देखियो जे अहाँ स्वास्थे हे तभिये तऽ अहाँ के घर दुवार छै बाल बच्चा छै सब तऽ अहाँ के स्वास्थे पर हाइ ना स्वास्थ नीक हय नीक है तऽ अहाँ सब करै छी नहि नीक है तऽ अहाँ बिछौना धऽ लै छी त ओ तऽ समझू कि ओ त नहि नहि ठीक बात है ने एना तऽ स्वास्थ देखेते पड़ै छै स्वास्थ्य हँ थोड़ा ई सब तऽ करे पड़े छै स्वास्थ्य आ घर मे जेना मान के चलू कि छोट छोट बीमारी के अहाँ एगो दूगो दवाइयो रखल रखे के सोचे छी कि नहि सोचे छी रखे छी
हँ हँ हँ घरमे हम दरद के हमरा आर घरमे दर्द के आ तनिसन खाँसी सर्दी के ओ करके नॉर्मल दवाइ रखै छियै
हूंम्म नहि रखेके बड़ी जरूरी है
छोट नन बच्चा छै घर मे रात बिरात कोनो काने पिराय छै चाहे दाँते पिराय छै और अहाँ मने हमरा आर के मालिक घर मे रहे छै खोन ना रहै छै तो बड़ा दिक्कत भइ छै
नै मान के चलियौ कि मालिक रहै छै तैयो कोइ बात नहि अहाँ दवा रख बइ तऽ जेना कान पीरैलै आँख पिरेले तऽ अहाँ के तुरंत मे तऽ कहि हॉस्पिटल ने जाए परतै ना आ थोरा तऽ मतलब जे से ह प हाँ राहत हो जैतै अहाँ के
छै तऽ
हाँ एहि ला घर मे तऽ छोट छोट बीमारी के तऽ जानकारी भी होय के चाहिये ओकर दवा के नाम भी पता होइ के चाहिये
हाँ नै तनी जानकारी रख खे से न बहुत राहत हो जाई छै
हो जाई छै आदमी ब जेना बच्चा सबके तनिका पेटे पीरा गेल आब ओतना छोट लाग कहाँ आदमी हॉस्पिटल ले के भगतै तब मान के चलू कि अहाँके जानकारी है कि ई दवाई देै छी तऽ बच्चा हमर नीक हो जाइ छै तऽउ दवाइ अहाँ तुरत दे देली बच्चा अहाँ के नीक हो गेल अहाँ के भी मन शान्त हो गेल तब ई सब तऽ है य इ सब तरखही
ना ना तो चिकित्सा के तनी हमरा आर के तनी जादे मन मे डर रहै छै कि तुरते ह हॉस्पिटल उस्पिटल डॉक्टर के पास जाय के हमरा एक्को रति इच्छा ना करै छै अब अखने मजबूरी हो जाइ छै लेकिन अऐेसे तो हम जल्दी डॉक्टर के पास के जाइ छी चिकित्सा से हमरा बड़ी मन डरै छैत हाॅस्पिटल आर खाली पैसा के लूट करे खातिर एकदम तनि सँ फुंसी के भी न जखम
हाँ जखम बना देै छै यहा एकदम नीक बात कहलियै ई तऽ ई तऽ समझियौ अहाँ सए टका सही बात कहलियै की छोट छोट बीमारी अहाँ लै के जेबै आ पता चले छै कि चीर फाड़ कर देलक की कदेलक की कदेलक
ब्लडे टेस्ट आ पूरा बॉडीे टेस्ट करावे लगै
अऽ कराबे लगै छै नहि अहाँ नीक बात कहलियै की करबै अहाँ आ मानु
आ दीदी तनि हम अहाँ के रोकै छियै अऽ तनि हमरा आर के न अऽ हाँ फिर हम तनियाद करब अहाँ के फ्री होके ठीक
चलू ठीक
निक छै